ह संसय बौआ
ठीक छै। अहाँ कहियौ की हाल चाल छै?
हँ बगआान नीके छै। की कर रहल छी?
अभी तऽ की कहियै कछु नहि कर रहल छै। सोचै छियै कि शाम के खाना बन है।
ओ एखन समचच आऐते ह
हँ
एतय तऽ बड बारिश भऽ गेले या ताहि दुआरे हम हड़बड़ा गेली लाइनो हमरा तऽ नहि है। किकट के बॉलो नहि जले है। बिना लाइन के ओहिके दुआरे हम कहली कि मोबाइले बार कऽ बना लैत छियै।
हँ
हँ अभिये दूध द गेलखिन हे उह दूध चढ़ल छै।
लाइन कियेक न आबै है अहाँके ई हाँ
बारिश होइ है। तऽ कुछ लाइन ओसब मतलब कटि जाइ है न फेर बाद मे अबै है कुछ खान तक कटि जाय हे तऽ बड बारिश भेले हे एक बछाड़ भेले हे
हँ
ओकरा बाद अभी दू चारि बेरमे तऽ कटले हए, मुदा पूरा तरहसँ अभी अबे ने।
हमर सभके यह ने इहा नहि कटे लाइन अबी हे ते बारिश आब है। तऽ यह ने नहि करटे है रहे हय छन घड़ लए कटे हय
लाइन वला सभके डर भऽ जाय है न कि कहीं कोइ परेशानी नहि भऽ जाय
शक्यत ह ई बात तऽ ठीके कहलिये नहि ई गाँवमे न पेरार होए है गिरे है कनि ताहि दुआरे काट लै ह
ह
कहे हे लोक सभके हेल लेल ला गाँवमे काटले पेड़ आ बचा सभ रोडपर हइ, तऽ एहि सभके कोनो टेंशन नहि अछि।
हँ हँ हम ठीक कहलोये
इहे लेन काटे है
हँ हँ ठीक कहलियाँ आहाँ बौआ
कीए बनाली हँ
कुछ नहि हम बनेलियै हम की कहू भिंडी छलै ह लेकिन कम छलै हे ओहिमे भुजिया बनेलियै तऽ कहलियै नहि हेतै सबावक आदमी के किछ परवल फेटअ पड़ि गेलै ओ जे
आ
रोटी बनेली हँ एक आदमी भात खेनिहार छथिन तऽ हुनका लऽ भात बनले
सुने है ई साावन एगारह तारीख के चरहे है
हँ हमहु देखलियै यऽ फोन मे मोबाइल मे बतबे छले हँ हू तऽ हमू देखली
पता चललै एय सावन ग्यारहे केऽ चरहै हइ अभि तऽ नीक तनी नहि बनलियै नहि खलियै कते दिन से
हँ
अब तऽ खाायो नहि बनते एक दिन बचे हइ अब देखियौ
हमरो घर पर इ हेय हाल छै बुझलियौ न हमर तऽ दू महीना भऽ गेलै सभ आदमी भोज मे जाइ छथिन खा खा खा चलि अबै छथिन घर वाला लऽ के सोचतै अब कोइनो नइहर हइ कि आदमी अपन मोन के चलेतय ससुराल मे मुँह दायब कऽ रहऽ पड़े
हँ यैऽ बात तऽ नीके बजलियै आहाँ
सभ आदमी के तऽ बियाह शादी के टाइम छलै अपन जा जा कऽ तिलक मे तऽ उ की कहै छै बराती मे अपन जा जा क खा अबै छथिन आब घर मे जे रहै है ओकरा ल थोड़ी सोचाइ हई
तऽ आहाँ नई बोल छियै लए आबै लेल
हँ नकिया बजिये
तऽ बजतियै जे तनी नीकसँण किछु लेय कऽ अइयौ
जा दियो
अ ई ये यार हमहु सब तऽ की कहियौ ई बात मे ध्यान मे नहि रहलै इहो खाइहो के रहलै आ बनबे नहि कयलक एतेक दिन से आब सुनै छियै एगारह के चढ़े हे आ बीच मे एक दिन परसू बचे हे
ह तऽ काल्हि तऽ बीसे छै न
हँ तऽ परसू आज तऽ आठ हइ न
हँ आठ छियै आज
बिहान नौ आ दस हइ तऽ दस के तऽ खाइे छलै सभ
हँ हँ ठीक कहै छी तब अहाँ कैय लऽ हरबड़ा गेलिये एक दिन छै न दिन म मगा लेब भरि दिन खा लेब
आ एक दूसरे के यहाँ बने है न तब नीके मन करे हे खायके एके दूठटा दे हे तऽ बड़ा नीक से खा ले हे
हुँ
आ ये तऽ अपने ठाम बनत तऽ नहि मोन करत के दुगो खाइके मन करत ओ कैसहु कैसहु मोन करत इहो बातके बड्ड नीक दुःख हए हम सोचे हिये कि दूसरा केय हिया बन एतै पहुँचा जाय
चलि आउ एते हमही बनबै छी। अहाँ खायब एते आउ
ठीके अहाँ बजलियै सोचै छिय। अह कि अहाँ आयब
हँ हँ नीके रहते चलब तऽ घूमो फिर ले ओकर बाद की कहै छै। कि खा पी लऽ लेब
ठीके कहलियै अहाँ सोचै छी। तऽ ओही आयब आइय तऽ सभ परिवार थी नहि आबे
हँ
हँ एकठाममे नहि भेल
ओ सभ गोटा आबि सकै छी। कोनो बात नहि छै।
सभगोटा नहि ने तऽ हमरा ईहाँ एगो पेशेन्ट बैठल रहि
अच्छा
पसेंट छोड़ के किना इहे सभ मे नहि बोनलै निकार किछु
अच्छा हँ हँ तऽ की भऽ गेलै कुछे दिन के बाद थे न ओ बाद मे खेथिन आ बनाउ खाउ
एक्के मंथके बात हइ एक मंथके बात तऽ फेर मिलबे करतै एक मंथ ओन्न आ फेर की कहै छलै कि फेर अक्टूबर तऽ आइ जेतै तऽ अक्टूबर चलतै तऽ ओहो महना चलतै फेर छठि आइ जेतै
अब तऽ पूजे पाठ चलते
पबनि सभ अब अबे हे सावने मे तऽ बहुत जगह उ घरो घड़ी पाबनि होइ है घर गोसाई के
ज लोक भ
कतऽ गब भऽ गेलियै यै
के बोजलियै अहँ
कहली अहाँ कतय गप भऽ जाइ छीयै कोन काज कऽ रहल छियै।
पेशेन्ट छलै ने हुनकर, एहि लेल रोटी बनबैत छलियै।
ओ कहलियै जे आब तऽ घरोमे पाबनि आबि रहल अछि ने, घड़ी पाबनि जे होइत अछि, घर गोसाइँक।
हँ हँ हँ हँ
हमरा सभके तऽ बुझाइ ह तऽ नहि होइ हय हमरा सभके ममहर मे होइ हय खीर पूरी ई सभ बने हैं घर गोसाई के चढ़े हैं
आ
ह
आइ केना होइये
नहि हम एतय तऽ नहि देखे छियै जेना हमस देखने छियै ममहर मे सबके
वहन ने देखले छलियै य अपना नैहरा मे
नैरो मे हमरा सभके नहि चले हे दइ सभके जमाने सभ कछु भेलल छै। कि की नहि पता नहि चलै ह
नहि नहि हमरा सभके यहाँ ने कि भऽ गेल हइ कि होइ हे लेकिन बड़ा कभी कभी तिथि नहि पढ़ी हे
ओ से एम पी मे होइत छै, नहि पढ़ै।
अ सप्तमी तिथि आ शुक्र आ सोमार जब दिन पड़त
हँ हँ
तखन होयत, आ नहि पड़त। सप्तमी तिथि शुक्रदिन पड़त। ई पड़ल शुक्रदिन, जँ नहि पड़ल तऽ तैयो नहि होयत।
अति अतिथि दिन पड़ल आ तिथि नहि पड़ल, तैयो नहि होयत।
तऽ बड देख बुझ कऽ करऽ पड़े ह
तऽ भऽ जाइत अछि, पाँच पाँच साल, छओ छओ साल भऽ जाइत अछि। आ पूजामे हुनकर घरमे ब्याह शादी भेल तऽ ओहिमे भेल। आओर ओकरा बाद अहाँ गिरी प्रवेश करियौ इएह सभमे चाह तबे होयत नहि तऽ ऐसे नहि होयत
ई तऽ हमरासभकेँ होइए।
की बजलियै
कहलै जे साले साले। लड्डू चढ़ैत छै हनुमानजीकेँ।
ई ओकर
बजरंगबलीकेँ
ह ह
ओ तऽ हमरा सभकेँ होइ छै, हर साल नया ध्वजा बदलै छै बजरंगबलीकेँ। से लड्डू मीठा मे रोटी अथी कऽ कऽ मीठा रोटी वाला लड्डू चढ़े हे।
नहि तऽ हमरोके यार जब घरके देवताके हो तब पहिले घर के देवता के हो जाय तऽ कल हो के नहि कहलिय शुक्र आ सोमवार तऽ शुक्र पड़त तऽ मंगल पड़त तऽ धजय पड़त
मारेंगे पाप्प कोजउ ओन्ने पानी ह तो ओन्ने कहाँ जा रहा ह हो जेतै पीछे पीछे जाउ स्लीपर पेन्ट के आउ ओ
शुक्र पड़त तऽ शनिचर होयत तऽ मऽ धऽ जाय पड़त तऽ घरके देवताके। नहि होय हे तऽ ओहो नहि हो
ह
बर नियम हय हमरा घर के देंवता के भगवान छथिन। तऽ बेटी आरके नहि देखैय चाहै छथिन। जब पूजा होइ छलै तब पूरा गाँव घरके बेटी आर गाँवसँ बाहर चलि जाइ छलथिन
नहि एहन सभके हमरा सभके गाम मे बात नहि छै ई सभ
तऽ ह हमस सुनलियै छलिय दू गोठास से बात केलियै तऽ ओ उठ कन हियँ एएह भगवान छलखन तऽ ओहो इएह कह रहल छथिन कि हमहूँ स दआ बताती नहि करै छलियै दिया हुनकर दआबताती नहि देखै छलियै तऽ हम कहली हँ हमरो सर के इहे हाल है तऽ हँ तऽ सुनै छलियै। कि हँ भगवानके एनाहिते होइ छलै पूजा
हँ, हँ तऽ ओ गोसाईयो के ऊपर पड़े है ई सभ बात जतऽ के जेहन गोसाई रहै छथिन तऽ तहिना पूजा होइ छै।
हँ उहे बात छलै हमर सभके देवताके घरके देवताके इही बात हइ एहि लेल नहि होइ छै कभी पता ही नै साल पढ़ी है कि नहि पढ़ी है
ओ
देखै छलै कि तिथि देखिते हथिन पण्डीजी तऽ बतयथिन
खाली रोटिये बनबै छै कि आओर कुछु बनबै छै बौआ
नहि नहि रोटी बनबै छलियै आ भुजिया हइ कद्दूके सब्जी हइ
ओ
तऽ रोटिए बनाय कऽ दै छियै तऽतऽ पेशेंट खाइ हथिन हुनका सुइए पड़ै हइ बिना खेलय सुइए नहि पड़ै हइ आबे हे डॉक्टर कोन कर लेल तनी बना